हुंआबि रहल छै
की हाल चाल छियै अहाँके
बढ़िआँ यए अहाँ कहू अहाँ ठीक छी
हँ हम नीक छी नीक छियै
खाना पीना बनि गेल
हँ खाना पीना बनि गेल अहाँ बतबू
हमर एखन नहि बनल य आब बनतै अहाँके बौआ सभ ठीक य
हँ हमर बौआ सभ ठीक छियै बदमाशी करै छियै
हं बच्चा सब तऽ बदमाशी करबे करै छै
आओर बताबू
आओर सभ बढ़ियां ये मौसम केहन अए गर्मी अए
एम्हर बड्ड गर्मी छियै
हुँ एम्हरो बहुत गर्मी अए बहुत
एहि साल बड्ड गर्मी छियै
बहुत कटै छै एतऽ
बहुत इधर बहुत गर्मी छियै।
हुँ गर्मी तऽ गर्मीये छै बारिसो नहि भऽ रहल छै पता नहि की हेतैक
आओर बाबू सभकेँ गर्मी छुट्टी भए गेलै
हँ छुट्टी ओ तऽ भऽ गेलै अबियौ गर्मी छुट्टीमे घुमैय
गेलियै कहियो
नहि एखन नहि गेलहुँ हन आउ न अहाँसभ चलबै साथे सभगोटा
हमर दुुनूकेँ नहि भेल छै अभी
अच्छा भऽ जेतै तखन अएबै
अएबै जरूर अएबै
हूँ
आओर सभ बोलू
मालिक आबि गेलखिन
नहि मालिक नै आएल
एखन नहि अएलखिन हन
नहि अभी मालिक नहि आएल ट्रेन मे छथिन
अच्छा
ऐब रात तकल फोन आब करैय छियै तब बतबै छियै
ठीक छै।
आओर सभ बताबू
आओर सभ ठीक छै चलि रहल छै सभ ठीके ठाक छै खाना पीना बनेलहुँ आइ हम बनेलहुँ हन घेराकेँ सब्जी चावल दाल तीसी
की की बनेलियै हमहुँ तऽ बनेलि दालि भात चोखा
हुँ हम घिउराकेँ सब्जी बनेलियै चनाकेँ सब्जी बनेलियै तीसी बनेलियै तीसी खाइ छियै अहाँसभ
हँ खाइत छीयै लेकिन ठण्ढीमे खाइत छीयै
अच्छा
ह
नहि हमसभ तऽ जखन मन हुए तखन
चटनी न तीसीकेँ
हँ वएह तीसी केँ चटनी हँ ह
ओ चिकना न
अलसी
नहि बुझलियै हमे हमरा सब चिकना बोले छै
आ भऽ सकै छै सभ अपन अपन बाजै छै कि ककरो की बुझल छै कोइ किछु बुझै छै
और सभ बदबू अहाँ हमे सोचलिय अहाँ नहि याद करै छियै तऽ हमहुँ याद कर लेब
नहि याद तऽ करबे करै छियै काजमे कनि बिजी रहै छीयै और किछु नहि एतऽ गर्मी एते छै कि कोनो काज मे मोने नहि लागे छै
बड गर्मी छिय यहाँ त लाइनो नहि
ह एम्हरो लाइट बहुत दिक्कत है
बड्ड लाइन कटै छै खन खन लाइटे कटै छै
हूं
कार्य ऐप पे कार्य मिला अहांके
नहि हमरा कहाँ भैटल य
कार्यपर मिलतै अहाँके काज
ह अहाँके भेटल
हँ हमरा भेटल पाँच टा काज
अच्छा
अहाँके भी भेटतै
हं अच्छा देखै छियै
देखबै ने अहाँ जोड़ियौ न
हूं
आओर सब बतबू
सब ठीक छै अहाँ बताबू
हमहु ठीके छियै गर्मी से त तबियत खराब छै हँ चाय पानि भ गेल
हमरा अखन नहि भेलै हं
एतना लेटसँ क्यूं
एखन हेतै कनिकालमे
नूनू यार
आँ
नुनू कतेक छै अहाँके
एकेटा छै
आ नुनूके घूममे नहि ल गेलै नानी घर
अखन नहि गेलहुँ हन गर्मी छुट्टी तऽ आइसँ भेबे केलै
ओ हमरा नहि भेलै छओ तारीख के हो तै तब सोचै छियै
अहि ठइमे आबि जेबै हमर गाँव
अहाँके गाँवमे कीसभ छै घुमय ला
बहुत चीज छय घुमबै एयबै तखन ने पता चलतै
की की सब छै मतलब की मतलब अहाँके के घर मे की सब छै जैसे वाटर पार्क आर य मन्दिर
जे खोजबै से भेटतै वाटरो पार्क छै मन्दिरो छै मिथिला हाट छै
सभ तऽ नीक छै
ह घुमयवला बहुत चीज छै एतऽ
आओर सब बाजो
सभ ठीक ठाक छै चलि रहल छै अहाँके बउआ सभ कि करै छथिन
हमर बौआ सब तऽ खेलै छथिन
अच्छा
गरमी छथित ने बहुत त द्वारा
हँ ह गर्मी तऽ बहुत य
इमहरो लाइटो बड़ कटय छै
लाइटके प्रॉब्लम सभ जगह छै गर्मी एते छै कि ट्रांसफार्मर सभ जरि जाइ छै
बड्ड लाइट कटय छै
हँ
हर दू दू मिनत कटे छै
से तऽ छैह जखन बारिश होइ छै तऽ लाइटो रहै छै बारिश नहि होइ छै तऽ लाइटो कटैत छै
यहाँ तऽ बारिशोमे लाइट कट जाइ छै
ह्म हमरा एमहर तऽ हरेक दिनपर ट्रांसफारर्मरे जड़ै छै
गर्मी तऽ बहुत छै उमहर
हँ तीन दिन च तीन दिन च लत ऽ म तऽ एन्द कह टरान्सफॉर्मर मे आगि लग गेलय हू
यहाँ तऽ दिन भरि गुले रहै छै लाइट
एमहरो वएह हाल छै आ
परसामे कीसभ बनतै खाना
अभर नहि सोचलियैया सोचबै की बनै देखे छी जे एते सब्जी तरकारी सह ने रहले गर्मी मे खाना बनाबे के मोने ने हो
मोन नहि करै छै सही बात
खाइ खाइो के मोन नहि करै छै लेकिन की करबै मजबूरी छै खाइो पड़ैत छै बनाबो पड़ै छै
बड गर्मी छै
जाम
हमहूँ सोचल कि गर्मी छुट्टी रहतै तऽ घूमय ल जायब लेकिन पन्द्रह तारीख या छओ तारीखके बाद हेतै कोइ फिक्स नहि छै
की करबै कोनो ह्म की कऽ सकै छी कोनो ऑप्शन नहि ने छै
ठण्डा पानी सिफ पियै छियै
ठण्डो पानि पाँच मिनटमे गरम भऽ जाइ छै ह ह
हर सभ बताबू
हँ हँ सब ठीके छै खाना पीना बनेबै अहाँ अहाँ बना लेलियै
हँ हम कुछ तऽ बनेलियै कुछ बनतै रातमे
ह हमहु एखन किछु नहि केने छीयै आइ किछु नहि केयने छियै आब एखन सब काज करबै
हमरा खाली चावल बन छै
आइ हम किछु नहि केलियै मोन नहि नीक छल न तो आइ किछु नहि केलियै अखन जाक करबे काजसँ
ह बनबौ सबेरे तब
ह आब जाइ छियै बर्तन बाशन करबै फेर खाना पीना बनेबै
तब ठीक छै तब फिर याद करबै
ठीक छै तऽ राखू ह